की हाल चाल
बढ़िया बढ़िया अपन कहियो
अपनो हमर ठीके ठाक यै
आँ
अपनो हमर ठीके ठाक अछि। खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै नइ बइन रहल छै।
आओर गाममे कतय कतय घूमल भेल
गाममे तऽ बहुत जगह घुमलहुँं हम एहि बेेर ओतहु गेल छलहुँ दरभंगा गेल छलहुँ
ह्म
ओत मंदिर गेलै मन्दि पार
दरभंगा म श्यामा मंदिर गेल रही
हँ हँ हँ
अच्छ ई जे नवका जे बनलैए अहाँके मिथिला हाट
हँ मिथिला गेल छलहुँ
वे छुटि गेल
नय नहि गेल छल वाह भव्य ओतय जे देखलियै सभटा
अच्छा
नीक अपन मिथिला के संस्कृति के एक जगह ओ सब एकठ्ठा केलक ह
वाह
गाम घरक लोक लेल तऽ ओ ठीके छै, बाहरक जे आइ काल्हि के जे बुदरूक सब नहि बुझै छथिन
हू हू
से सब अपन मिथिला के कल्चर के बुझथि की केना छै की छै से की होइ छै। कियाकी मेने होइ छै।
अछा मिथिला मे ई तँ दू चारि टा जरूरी नइ ई दार्शनिक स्थल
मिथिला पेंटिंग सब एक पर एक
अच्छा
हाँ मरुआ रोटी जे आब विलुप्त भेल जाइ य जे मरुआ रोटी देखलिए बनैत चाउर क रोटी
हू
माछ मारामाछ पोठिमाछ जे होइ छलै पहिनुका खेनाइ
हँ हँ अच्छा औ एखनो जाय नहि पड़ै छै तऽ भनसा घर देखने रहिय
हँ हँ भनसाघर लिखलो छै आ ओहिपर जारने पर खेनाई बनै छै दस पंद्रहटा मोगी सब भिरल अछि खेनाइ बना रहल अछि
हँ
जे बेरोजगार सब छलखिन पहिले गाम घर मे जे सब काज चाहे छलनि से काजो भेट गेलनि जीवो पार्जनके अपन एकटा
ह
गरमी सॅ बोओ गेले बड नीक व्यवस्था अहाँ गेल छलहुँ कि नहि
हम गेल रही दू चारि जगह गेल रही अहाँके
अच्छा अच्छा
हँ एकटा अहाँके दरभंगामे अ अ अथी छै अहाँके तारा अथी क के छैे रहल अछि
हँ हँ काला भगवती क छलै अच्छा
इ जे छथिन ने एकटा बनेने छै आर्टिफिशियल बनेने छै बहुत बढ़िया जका आधुनिक हिसाबसँ
हँ हँ हँ अच्छा तार मण्डल ओ तब बच्चा सब वास्ते बड नीक न हँ
से गेल रहि ओ मतलब अथि छै ओहिमे
ओ बड नीक छलै
है टिकट के हिसाब से छै ने मतलब ए तब हँ टिकट लगे छै आ सभसँ पैघ गप छै जे जेना मिथिलो हाट गेल हेबै न
हँ हँ
ओहिमे जे छै से शइन रइब के अलग चार्ज रहै छै
अच्छा अच्छा
हँ शइन जेना ओ ओहूमे छै ओ
शइन रइब के अलग चार्ज भेल आ बकी दिन जे छै, से अहाँके अलग चार्ज भेल जाहिमे जे दैनिक जे काज होइ छै दिन होइ छै।
काईल जाइसॅ त निके छल एहिदुआरे कि जिनका सब क छुट्टी रह छनि शइन दिनक हू हॉ एहि बला पर
अ हाँ
की लगे छैे
रो बेसी लागै छै लेकिन ई होइ छै जे शइन रइब जाउ तऽ अहाँके बेसी आदमी से भेट भेल तरह तरह के लोग से भेंट भेल
हॉ हॉ गाउमे घुमलहु बटमे
हॉइ
नॉव छलै पानिमे से घुमलहुँ
ह घुमल रहि आब सभ ठीक छै एकटा लघु उद्योग कऽ के छोट छोट रोजगार भेट गेल सबके ओहो सबमे अपन
ओहिमे आहा बेत क समान सब देखलिए बेतक बेतक सामानसभ जे देखलियै से अद्भूत लागल।।
अच्छा
सोखा क बनल की कतऽ मइरते कुर्सी टेबुल दुनियादार चीज सब बनल बड नीक नीक सब देखलिये
ओना आब सुनैत छी झ झंझारपुरोमे एकटा खुजि रहल अछि
अच्छा
हँ झंझारपुरमे आ एकटा सकरी ई तऽ चलू ई तऽ अथी वला भेल ई अहाँके मतलब उद्योग टाइपके भेल जेना ई तऽ जेनरल ल भेलै बाँकी ओतय जे छै से अहाँक उ सकड़री मे अथीसभ रोजगारके साधन सब खुजि रहल अछि मारिते रस
आब जे जे सब पहिले बिहारी मजदूर या बिहारक लोक सब जे पलाइन
पलायन करैत छलथि तिनका सभ लेल बहुत खुशखबरी छैन हू
आब ई नहि छै कि गाममे रहब तऽ की खायब से वला गप्प नहि छै
हू हू
ह हमहूँ ओतहि मिथिला हाटसँ देख कऽ आयल छलउ तऽ आब रहै छी जयपुर मे कहलियै गाम से चउरक आटा आनने छलहुँ
हँ
कहलियै चाउरक आटा
हँ
रोटी आ ओकरे चाउरे के रोटी बनेलउ हँ
चाउरक रोटी आ कदीमाक के भुजिया
कदीमा के भुजिया ओकर मेजन छियै लेकिन आइ हम कदिमा के भूजिया नइ बनेलहुॅँ आइ चाउरक रोटी के सने हम आलू कुमहरोरी के तरकारी
आ आलू कमरोरीयो तऽ अति सुन्दर
ह ओहो हिंग तींग द क से छोइक छाइक क
हँ हँ एका नाम छिय कदीमा एम्हर लोक सब कहऽ लगे छै सीताफल
सिताफल हँ अछि
से गाम घरके विन्यास छै
बना तऽ बच्चो सभ के नीक लगैत छै अलग तरहके भेटइ छै
ताहिमे एखन छै अहाँके कर्तत्योसभ माइरते रास छै एहिमे तऽ अहाँ तऽ एहि बेेर तऽ अहाँकेँ बहुत रास पइड लागल हैत कर्तेवता
थयहर थयहर कऽ देलियनि की
अए जिनका सबके छलै जिनका सबके छलनि जे अबै नइ छथि
हँ हिनका सबके हिनका सबके मनोरथ पूरा कियलनि
मनोरथ पुराके मुँह बन्द केलियनि वाह
जे देखियो ने संजोग देखियो मुन हुनका
की बन्द करबै हुनका सबके सब कर्तेव्यतामे पहुँचेबे केलियै कियकि गर्मीये छुट्टी मे सबटा होइ छलैन आ ग्रमी छुट्टी मे हम गामे मे रहै छी
हँ इहो बात ठीके कहैत छी अहाँसब गर्मी छुट्टीमे मामा गामक जते कतेक कर्तव्यता भेलै या सबटा मोटा मोटी
आइयो हमर मातृक छनि हमर ममियोत के बेटाक के मूड़न छियनि
हँ हँ
जा टाइम के अभाव दुआरे समय के अभाव अछि तहि चक्करमे नहि जा सकलहुँ पर सुनै छियेनि इ व्यवस्था बड्ड नीक छैन
व्यवस्था बड निक छइ
तारमतोर ठण्डा पर ठण्डा भऽ रहल छै एक नं्बर के जी आओर सब कहिैयो की सब हाल
आओर सभ ठीके छै। हमरो कनि जे छै से घरके जे छै से बदलनि कयलहुँ हँ एक जगह स दोसर जगह तऽ ई सब से तुषार अरे की कहु आकाछ रहै
मर कह
हँ
बडा
कावत छै तऽ
समान तान ब हजार कर
बड्ड लफड़ा बहै छै छोट छोट चीज कहैमे छै किछु नहि अछि किछु नहि अछि लेकिन जेहन राखू तेहन
घरमे बुझाइ छै किछु नहि जेना एक जगहसँ दोसर जगह पलायन करियौ
तखन लागत कि कतेक सामान एतेक सामान केना कीन लेलहुँ
आ घरमे रखा गेलै तऽ आब बुझाइ छै। किछ अच्छे ने ई नहि अछि सएह छै इएह छियै दुनिियदारी
आ बाज
हमरो फुलकुमबर खेनाइ बना रहल छथि
बना रहल छै आइ की सब बना रहल छथि
ठण्डामेमे बिन आस छ परोड़ आलू के परोड़ आलू के सब्जी अचछा मतलब अ तरकारी छै परोड़ अल्लूके तरकारी भेलै ओहिमे जे छै से ही्सँ छौोकल
वाह बाह
सन्ना छनि आलूके
आ आलूके कुटबी छैन
ओ तहन आइ सहीमे आइ अहाँके विन्यासे अछि
से अइछ सएह बुझू लेकिन थइके केते तते गेल छी जे अब स्वाद जेहन लागै
नै नै आइ त नइ भेल
सहे आइच चलू ठीक छै तऽ
हँ नइ नइ अखन तऽ
दस मिनट भऽ गेल
जेना तेना चलैए दियौ
अपने अपने अपने केहेन छै
कथी कहलियै
से सब लोक नइ लोकै छै हमे रोटीमे घी लगेबैन कनि
अच्छह
धिपले धिपले खाय लेता ई सब
धिपले धिपले दियौन ओनाहु जरूरत छै लोहा के लोहे कटै छै ई प्रचण्ड गर्मी क
प्रचण्ड गर्मी सही मे कहलियै लोहा के लोहे कटइ छै पी के कतअ राइख देल लोक यो जिहो तऽ अपना सबके मिथिला मे एहन पैघ छै
कऽ सकै छी जे छै भगवान जे देने छथिन ओ ठीके देने छथिन तइमे अपन सबके सो स्त्री समाज के कनि जीह आ मुह बह बड़ा कइते करै
पेटबे कि लोटबे जे कहै छै
पेटबे कि लो
काज कहियो पसिन भेलै नइ लोकसभके तऽ अपन जमीन जमीनदार रहै छलै जमीन जथा खूब रहै छलै जोता अपन खूब जोतलक
हँ हँ
तऽ के आदत छलै सभदिन बादमे धीरे धीरे कम भेल गेलै ओ सब सब सब चीज क क जे खर खबासनी के ल क ओगरवाही